हलो! हलो! हलो! हलो! हलो! हलो! हलो! हलो!
हलो! हलो! आवाज़ अचे थी?
हा, हाणे अचिती इह ॿियो नंबर आहे छा? हलो! हलो! हैलो।
हैलो, हैलो।
हाँ, हैलो हाणे़ अचे ती, तांखे अचे ती छा?
हाँ-हाँ, अचे ती। हैलो
हाँ, थोॾो नेटवर्क में अचो न, हाँ।
हाँ-हाँ।
हैलो। हाँ-हाँ, हाण़े हाँ, हाणे़ अचे ती। हि तांजो बि, हाँ-हाँ। हे तांजो ॿियों नंब
जय झूलेलाल। हाँ-हाँ, ॿियो आं। हाँ-हाँ चओ न
अच्छा, हाँ।
जी।
वोई मां चयो, मांखे लॻो असां छा ॻाल्हायूं पिया?
असां शिकारपुरी अऊं, हीअं ॻाल्हायूं पिया न।
हाँ-हाँ, राईट। तव्हांजे बिला वो, हिनजे लायं न त तांजे खादे-पीते में कुझ अलॻ ठाहींदा आयो तव्हां?
न-न, असां न ठाहींदा, मतलब वोई सिंधी डिशेज। जेके ठवंदियूं अन, ता--तांजो खादो अलॻि
अच्छा।
असांजे में पिलअं आऐ त न, पर पहिरियों त मां ॾिसंदी हुम्म धाॻ जी भाॼी वधीक हूंदी हुई।
खंड पचाए करे, टमाटो विझी करे पो धाॻ जी भाॼी, तूरी, चण़न जी दाल में
अच्छा-अच्छा। दूध
दूधी दूधी
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
पूरी, दुधी
अच्छा अच्छा
तांजी साईभाॼी प्लेन हूंदी आ न, असांजी साईभाॼी में सभु भाॼियूं हूंदियूं आहिंन।
अच्छा कीअं सभु भाॼियूं?
असां सभु भाॼियूं विझंदा आहियूं सब मतलब, अ गाजर मटर
अच्छा-अच्छा, असां बस साई भाॼीअ में हो विझंदा आहियूं दाल, दाल वारी
हा ख़ाली, असांजे में सभु हूंदो आ। गाजर, मटर, आलू ओ दूधी, हा सभ भूण़ी करे पो हुनखे सिटी मारींदायू, दाल बि चण़न जी दाल
अच्छा-अच्छा, ईय हा अच्छा बढ़िया आहे। असां न खादो आं कॾहिं, ईअ मतलब, ईअं कॾहिं
सुठी ठहदी आ तांजी? प्लेन ठवंदी आ, मुंहिंजी हिकु आंटी फ्रैंड ऐंन न, वो ठाहंदा ऐंन प्लेन, तां एसी पालक चवंदा आयो न हुनखे।
हा हा हा प्लेन में दाल, दाल विझी करे ऐं आना छा चयबो आ अ बसर जे दाग़ में ठाहींदा आहियूं।
हाँ, त असांजे में, असां में सभु भाॼियूं विझी करे ठाहींदा आहियूं, या त केस तांजे कड़ी में त तव्हां गोभी वग़ैरह भी विझंदा आयो न?
हा हा असां तरे करे विझंदा आहियूं। हा, टमाटो बि विझंदा आहियूं। अच्छा अच्छा, असां छा चइबो आहे विझंदा आहियूं टमाटो पीसे करे विझंदा आहियूं असां।
हा असां बि पीसे करे विझंदायूं पहिरियों बेसन बुनंदायो
हा पे पहिरियों सभिनि खां पहिरियों तेल में असां छा चइबो आहे कड़ी पत्ता कड़ी पता राई जीरो हे हींग विंग हे सभु विझी करे ऐंन हा ऐं अन छा चइबो आहे बेसण भुनंदा आहियूं बुञी करे बुञी करे ख़ुशबू छॾंदो आहे ऐं कलर थी वेंदो आहे न त असां इहो विझंदा आहियूं टमाटो पीसे करेे ऐं टमाटो हा टमाटो न न न पो पाणी विझंदा आहियूं।
हा, पहिरियों पाणी विझी करे बॉइल करे पोइ टमाटो पवन्दो आ न थोरो पाणी वधीक पाणी न जे खाली बेसण ई उ थे पके
हा हा थोरो पाणी विझी करे ऐं पो टमाटो पीसियल विझी करे सॼियूं भाॼियूं वाॼियूं विझी, जीअं भिंडियूं न छा चैबू आहे उअ लिव लिव्यूं थी वेंदियूं आहिनि न त असां न असां भिंडियूं थोरो तड़िको हणी करे विझंदा आहियूं भाॼियुनि खे हा
त वली भिंडी गवार, सिंघी, आलू
अचछा अचछा
ओ असांजा टमाटा वधीक हूंदा आहिनि त तहांजा टमाटा घट हूंदा आहिनि।
हा असां भिंडी गुआर विझंदा आहियूं सिंगियूं विझंदा आहियूं कच कचालू विझंदा आहियूं आलू विझंदा आहियूं।
कचालू बि विझंद आहियो?
हा विझंदा आहियूं मेहा विझंदा आहियूं।
अरे बाप रे
वाङण विझंदा आहियूं।
करी में?
हा सब विझंदा आहियूं, हा।
अऊ बाक़ी अञा छा ठवंदो आ?
अऊं मटर हूंदा आहिनि त मटर बि विझी रखंदा आहियूं।
अच्छा!
हा
मां असां न ठहींदा आहियूं हे सब असांजी सिंधी क़डी इअं हूंदी आ। अऊं हे न घट टमाटे वारी त हूंदी न आहे टमाटे वारी ही हूंदी आ वधीक।
अच्छा अच्छा।
हम्म
ऐं ॿियो ॿुधायो?
ॿियों कहिड़ी भाजी असांजी कहिड़ी अलॻ हूंदी आ तवहांखा?
सेयल भाॼी ठाहींदा आहियो सेयल भाॼी?
असांजे में सेल न ठाहींदा आहिनि वधीक असांजे में, तव्हां इहे ठाहींदा न बेसणी ठाहींदी यो न?
जेहिं वल थदिडी ईंदी आ।
हा -हा।
असां बेसणी, असां दाल पता ओर लोला। तव्हां बेसणी ठाईंदायो न बेसण विझी कर
दाल पकवान दाल पकवान ठाईंदा हुंदव?
न न न जंहिं महिल थदीडी ईंदी आ, तंहिं महिल।
तंहिं महिल दाल पकवान ठाहींदा आहिय?
न असांजा दाल पाता फुल्का हूंदा आहिनि।
अच्छा दाल वारा फुलका?
हा असांजे में उअं हूंदा आहिनि, दाल खे मुगी दाल खे बॉइल करे सुको मसाला विझी करे पो हुनखे आलू पराठे वांगुरु दाल परताठे हूंदा आहिनि।
अच्छा
तव्हांजी बेसणी ठहंदी आ न तव्हां बेसणी कीअं ठाहींदायो?
अ बेसण विझी करे अऊ ह न अञा चइबो आ थोरो सो अटो थोरो हा थोरो अटो अटो थोरो बेसण विझी करे अऊ हेन, सन्हो सन्हो बसर कटे करे। ऐं हान, छा चइबो आहे साओ मिर्च सावा धाण हे सभ कटे करे विझी करे लूणु मिर्च विझी करे ॻोहींदा, अउ मोहीण विझंदा आहियूं घीह जो।
हम्म।
ऐं उनखे ॻोहे करे ऐं कोकीअ वांगुरु पचाईंदा आहियूं।
अचछा इअं हूंंद आहे उ
हा।
मुंहिंजी आंटी हुई न उहा ठाहींदी हुई उहा बेसणी उहा बेसणी ठाहींदी हुई। ऐं असां दाल पता ठाहींदा हुआसीं ऐं मिठा लोला हह।
अच्छा अच्छा मिठा लोला त ॾाढा घटि खाईंदा आहियूं असां।
अच्छा
एतिरा न खाईंदा आहियूं ठाहंद
तहां आंदसां ठाहींदा बि न आहियूं।
हा हाणे न पाईंदा आहियूं हाणे सभु ॾाढो घटि थी वियो आहे। हा त द्रिज आईंदा आहियूं न असां।
हाणे त तव्हां नंढी ऐं वॾी ॿई कंदा आहियो?
न वॾी कंदा आहियूं नंढी शायदि न कंदा आहियूं हा हा सत आहिनि।
असां थदणी वेंदा तव्हां सत चंयदा आ।
न न असां बि थदड़ी चवंदा आहियूं ऐं सत न कोई कोई सतह चवंदो आहे बाक़ी असां थदड़ी चवंदा आहियूं।
अच्छा ऐं हाणे इहे चालीहे में छा कंदा तव्हां?
चालीसे में त बढ़िया धूम धाम सां मल्हाईंदा आहिनि असांजे हिते। ऐं न अलाए छा चयबो आहे। अखो विझंदा आहिनि शाम शाम जो वेंदी आहियूं अखो विझणु। ऐंन छा चइबो आहे प्रोग्राम चालू थींदो आहे नवे बजे खां आरती थींदी ह आहे ऐं न कीर्तन चालू थींदा आहिनि पोइ हलंदा आहिनि हिकु बजे ताईी बढ़िया।
रोज़ु?
हा रोज़ डेली हिकु बजे ताणी कीर्तन ऐं जीअं आख़िरी आख़िरी या जीअं थींदा आहिनि न त हिकु ॾींहुं पहिरियों खां ई भंडारो चालू थी वेंदो आहे असांजे हिते।
अरेवााह ऐं उपास बि रखंदा आहियो रोज़ु हिकु टाइम खाईंदा?
हा हा उपास न उपास मां न रखंदी आहियां बाक़ की जंहिंखे रखिणो हूंदो आहे उ रखंदो आहे।
हा माण्हू हिकु टाइम रखंदा आहिनि न खाधो हिकु टाइम खाईंदा आहिनि।
हा हा ईअं रखंदा आहिनि बाक़ी तत्हां रखंदा आहियो उपवास?
न।
हा बाक़ी अञ ईअं ई कंदा आहियूं बाक़ी कॾहिं पहिरियों खां। मेहिमान बि अचण शुरू थी वेंदा आहिनि असांजे घर त ईअं लॻंदो अथव की शादी आहे ईअं चालीसनि में। हेएॾा महिमान ई न। अव हेॾा महिमान ईंदा अथव हा बाक़ी। चङो परे परे खां ॾिसण ईंदा अथव महिमान ईअं पूरो घर ई भरिजी वेंदो आहे एॾो। महिमान ई त।
अच्छा त तव्हांजे घर में रोज़ु कीर्तन हलंदो आहे ईअं?
न न घर में न मंदर में हलंदो आहे बाक़ी घर में महिमान ईंदा आहिनि मतिलबु। आख़िरी आख़िरीअ में जॾहिं समापन थींदो आहे न। त हुनजे हिकु ॾींहुं पहिरों खां महिमान अचणु शुरू थी वेंदा आहिनि।
असांजे में त इहे सभु न आहे।
हा त असां हिते वरी अञ सुबुह जो। सवेल चईं बजे खां प्रोग्राम चालू थी वेंदा अथव। चईं बजे खां जीअं जंहिंजा विर्त इन न, उहे पहुची वेंदा आहिनि स्नानु पाणी करे करे। ऐं हू ठाहींदा इन। अ छा चइबो आ, बहिराणो वग़ैरह ठाहींदा इन, ऐं पोइ व वरी अञां छा चइबो आ, अखा पेजंदा इन। ऐं कीर्तन हलंदा रहंदा इन, पोइ वरी हिक बजे, खां भंडारो शुरू थींदो आ। चईं पंजे बजे ताणी, ऐं वरी अनां। अ, जुलूस निकरंदो आ, जुलूस जी तैयारी
ह्म ह्म
हा, पोइ वरी जुलूस, चङी निकरी करे पोइ वरी सभु बसियुनि में वेही करे होशंगाबाद वेंदा आहियूं। असांजे हिते पासे में तव होशंगाबाद। नर्मदा नदी आ न हुते त हुते वेंदा आहियूं सहिराइण, मतिलबु। अ, बहिराणनि खे सहिराइण, पोइ उते बि भंडारो हूंदो तव। होशंगाबाद में बी भंडारो रखंदा इन, हा।
हेतिरो मतिलबु, अ धूमधाम सां हूंदो आ, असांखे ख़बर बी न आहे हे सभु।
हा, चङो धूमधाम, मतिलब चङा
पर हिकिड़ो ॾींहुं कंदा इन, लास्ट जो ॾींहुं।
अच्छा अच्छा। न हिते चङो धूम धाम सां परियां परियां माण्हूं ईंदा इन ॾिसण असां जे हितां जो चालीसो। ऐं वरी होॾे सभु मतिलबु हुननि जी तरफां ई हूंदियूं तन बसियूं। त, हुते मतिलबु ॻाईंदा वॼाईंदा बस्तियुनि में ॻाईंदा वॼाईंदा वेंदा आहियूं। बढ़िया, ऐं हुते मतिलब न सहिरायणा।
हम्म।
हा हा। सुठो सहिराए ईंदा आहियूं पोइ वरी राति जो मतिलबु असांखे हिकु ॿ थी वेंदो आहे घर पहुचंदे पहुचंदे।
ह्म ह्म।
हा, सभु पूरो परिवार विवार सभु वेंदा आहिनि न। सभिनि जा, हा। ॾाढो चङो धूम धाम सां मनाईंदा इन, पर परियां परियां ईंदा इन तां बि अच् अचो कॾी असां जे हितांजो ॾिसण।
हा, हाणे त ॿुधी करे सुठो थो लॻे, पहिरियों त ख़बर बि न हुई।
हा। न सभु वेंदा इन सभु मर्द वर्द सभु, ऐं न जेको आ लेडीसूं सभिनि खे वठी वेंदा इन, सभिनि थियो हुते भंडारो, भंडारो हलंदो आ, भंडारो बढ़िया खाई करे, ऐं घर पोइ अचु।
सही आ।
हा।
इहे सभु हाणे हिनजे करे ख़बर थी पए, कि कहिड़े शहर किथे कीअं खां थींदो आ। वरिना त हर कोई, पंहिंजे ई ते जेको ॾिसे थो, उहो ॾिसे थो।
हा न ख़बर किथे थो पए अॼुकल किथां जो, बाक़ी हिंअं अगरि हिंअं जुड़ियल आहियूं। त हीअं, ख़बर पइजी थी वञे।
ऊओई।
कॾी, सोचियो बि न हुयो की मां इअं शिकारपुरनि जो ईअं ॿुध् त न म इहो ईअं ठवंदो आ, बाक़ी
असांखे चौवंदा हुया की असांजो शिकारपुरी सभनिनि खां वधीक हुओ पो उच लवंदा आहिनि न पहिरें हिन में न त उ